हेलो हँ की हाल चाल
ठीक छै यौ अपन बताउ
हमरो ठीके छै की करि रहल छलियै
नय कथू कऽ रहल छीयै इहे बैठल छीयै आब की की करबै
नय चलि रहल अइ कटि गेल ओ तब की सब भऽ रहल छै बतबियौ
नय कतहु भऽ रहल छै ऐसे ही
ह
दलान लग बैठल छियै अहाँ कतऽ छीयै अपने के हेलो हेलो हेलो हम बो